प्रीत बाबू की हाल चाल अछि?
हेलो
की हाल चाल छै यौ प्रीत जी ठीक छी
ह ठीक छै अपन कहियौ ठीक छी अहाँ
हँ हमहुँ सब ठीक छी भोजन भात भऽ गेलै खाना पीना
हँ कऽ लेलियै कनी देर पहिले
कीसभ खेनाइ खेलौं हँ यौ हमर तऽ हमरा सभके तऽ हँ हँ कहियौ ना
दाइल भात सब्जी और कनि खेबे केलियै क‌इ भोजे छलै या तऽ भोजे में पते छै कि कि की रहै छै
हँ से तऽ हमरो सबके भोज छलए मुड़न मुड़नके भोज छलैयै तऽ ओहिमे हमरा सबके छलै पूरी सब्जी टमाटर चटनी तऽ सलाद जीरा राइस दाल फ्राई फेर छला हमरा सबके लड्डू जे बुझ अपना सबके मिथिला के तऽ मतलब अमृत अमृत छै लड्डू तेकेर बाद छलै फेर तै के बाद तऽ फेर छले लाल मोहन रसगुल्ला आ तेहपर से एकटा मतलब बुझियौ ने अपन सब मिथिला मे एकटा नबका मिठाई हमरा सबके भोज मे भेट ल जे मतलब ने रसगुल्ला पर खोआ देल छले ये ओहिमें काजू देल छलेे यै कनी से मतलब अलगे टाइप के ओ जे खाय मे आनन्द बुझायल है से पुछु ने कहैय तऽ छी मिथिला के बाते अलग छै आ रसगुल्ला के तऽ
नहि यौ
हँ रसगुल्ला के तऽ बुझिते छियै मिथिला मे लोक गवर्नर कहै छै जहन ओ पेट मे जाइ छै तहन सब साइड भऽ जाइ
मिथिलाञ्चलमे भोजे तऽ ओ नहि मिथिलाञ्चल मे भोजे तऽ सबसे प्रसिद्ध छै
हँ से तऽ छै तहिके बाद एकदम मटकुरी मे पोड़ल दही छलै से किुछु नहि आनन्दमे ओ जे खेलहुँ से पूरा पेट एकदम ठण्डा होय आब हमर सब के भाग कते नीक यै जहा खा के उठल‌उ तऽ तेकर बादे पाइन भेना स्टार्ट भेले
अरे देखियौ
हँ सेहेए बुझियौ भगवानके कतेक नीक महिमा छनि जे मिथिलामे लोक भोज मतलब छुटे नहि सकया केनहो ने केनहो लोक भोज
हँ ह ह आओर बताब पढ़ाई लिखाई केहन चलै छै
और पढ़ाई लिखाई तऽ हमर बढ़िया चल रहल अछि छै अहाँ के केहन चलि रहल अछि पढ़ाई लिखाई कोन कॉलेज मे एडमिशन भेल
हमर तऽ संन्दीप फाउंडेशनमे भेलै
संन्दीप फाउंडेशन में तऽ बाप रे बाप ओहिठमका जे फेसिलिटी सब अछि कहै तऽ छी मिथिलामे ना मिथिलामे ई ई एकर कहानी अहाँ के बुझल अछि की रहे
कथी के
ई जे संन्दीप यूनिवर्सिटी रहय ई ने मिथिला ओ जे रहथिन ने मिथिला के ऐगो मिथिला मे एगो गाम छै सिजौल
अच्छा
ओतहि के एगो निवासी रहथिन संन्दीप नारायण झा ओ ने अपन एकटा हुनकर कॉलेज रहन संन्दीप यूनिवर्सिटी जेके हुनकर रहन नासिक मे
अच्छा
तऽ ओ सोचलखिन कि जे हम अपन मिथिलोके आदमीके मतलब ई सभ इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ई सब लाइन मे आगां बढ़ाबी तै कारन ने ओ एकटा मिथिलो में संन्दीप यूनिवर्सिटी खोलि लेलखिन जेकि सुजोल गाम मे छै
हँ हँ हँ जेखन जे एखन मिथिलांचल के सबसे बड़का कॉलेज छै
मिथिलांचले के ने ई बिहार के नंबर वन प्राइवेट कॉलेज छै से अहाँ गूगलो से पूछबे कियैक तऽ गूगल के सबसँ नीक मानल जाइ छै अपना सबमे गूगलो से अगर अहाँ ई चीज पूछबै ने तऽ गूगलो कहत जे बिहार के नंबर वन प्राइवेट कॉलेज छै इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ सदीपे यूनिवर्सिटी छै आओर एहिठमा फेसिलिटी सब जे छै ने से पूछु ने एठमका जे कैंपस छै ओ बुझू तऽ लभग नहि क तऽ अपना सबके अपना सब तऽ बीघा मे जमीन के बुझै छियै खास कऽ मिथिला मे तऽ नहि किछु त हमरा दू अढ़ाई सए बीघा मे फैलल छै
हेलो
हँ सएह तऽ कहलहुँ ने आओर सब तहन हेलो
आवाज आबै यै
हँ हमर तऽ आवाज आबैयै अहाँके आबैयै
नहि हँ हँ एकदम कि हँ ठीक छै ठीक छै सब ठीक छै आब ओ कनि नेटवर्क कनि बीच मे नेट नेटवर्क दिक्कत छै एखन
हँं से तऽ बुझते छी गाँंब घर मे नेटवर्क के दिक्कत छै तें लोग कनी घर से बाहरो निकलै बाहर सब मे देखै छियै ओहिठुमा नेट बढ़िया चलैत रहे छै लाइन हरदम रहे छै ताहि कारण लोक सब घर से निकले न नहि चाहैय छै
गाम घर में तऽ सबकुछ डाउने रहे छै
हँ तऽ त ई चीज देखियौ एक हिसाबसँ बुझबै तऽ ई चीज बढ़ियो छै एहि दुआरे बढ़िआं छै लोक सब मोबाइल मे न घुसि कऽ दू आदमी से गप सब केलक दू आदमी लग बैसल मतलब घूमल फिरल पैरे चलल तऽ ई सब चीज नीक छ मतलब मिथिला मे ने सब चीज के मतलब बुझौ तऽ बाते अलग छै एहिठुमा जे मतलब कि कोनो जे अगर कोनो बीमारी से पीड़ित पेसेंटो जे आब जेते ने तऽ ओहो जे दस दिन रहते माहौल मे तऽ ओ एकदम पूरा स्वस्थ भऽ जेत किय ओठुका माहौले अलग छै पूरा
हँ ह
आ खास कऽ कऽ जे आइ तऽ की भेलै तऽ आइ हमसभ दिनमे ने प्लान बनेलहुॅं जे पोखरिमे नहेले से जे पोखरिमे नहेलहुँ हमर सबके बगलमे एकटा बड नीक पोखरि छै जकर नाम छै पख मदना पोखरि बुझलियै
हँ हँ हँ
ओहि में ज हमस गेल छलहुँ आ नहायल से जो पोखर के एतेक प्रचंड गर्मी पड़ै छैनि मिथिला मे तैयो जे ओहि पोखरिक के पानि बुझियौ तऽ फ्रिज के फेल करैवला ठंडा पानि तते छलियै ओ पानि
बाह
ओहि में जे नहेलहुं से पूरा बुझियो ते आनंद भऽ
बड़ मन लागल हैत
बड्ड मोन लागल कहै तऽ छी जे आनन्द पूरा एकदम पूरा माइंड फ्रेश भऽ गेल आ ताहिके बाद से फेर कहिते छल जे दिन के रौदा उगै छै रात क पानि होइत छै सएह भेलिय हमसभ भोज खा कऽ उठलहुँ आ पानि तरा तर आ पानि तबा तोड़ भेलै एक राउंड
हँ हँ
सएहसभ छै आओर सभ तहन अहाँके मतलब अहूँ सबके टा भोज छलै बुझा अहाँ सभ के
हू हमरा सभके भोजमे दालि भात, आलू परोड़के सब्जी छल। आ परोड़के तरुआ, बैगनके तरुआ, खम्हौरके तरुआ। और की कहे छै। आलू के भुजिया और झु झु्नी के भुजिया और बड़ छले पापड़ छले ताहिके बाद। तऽ बड़ी चलल, तकर बाद सकरौरी चलल, आ एकदम मस्त। मटकूरीमे का, दही चलल? मजा आबि।
रसगुल्ला तऽ रसगुल्ला हेबे करत।
नहि, ओ सकरौरी छलै।
हँ हँ, भात दाल, सकरौरी जे काल्हि होयत, रसगुल्ला।
हँ हँ
तखन तऽ काल्हि तऽ तोड़बे करबऽ ने रसगुल्ला, गोटे गोटे पीस तऽ खेबे करबऽ।
नै गोटाे हम नहि खाइ छी
किएक यौ, मिथिलामे कते आदमी भऽ कऽ अहाँ कते रसगुल्ला खा लैते हेबै?
पचास साठि गो खा कऽ छियै।
हमहुँ, हमहुँ। हमहूँ जँ मतलब, जहिया खेले पिए रहली, तहिया एकसँ सवा सेर खा लेली। तके बाद तऽ आ नहि, खेनाइ पिनाइ रहलहुँ तखन तऽ डोलो घीच दैत छियै।
तखन तऽ ठीक बात छै, ओनाहिते मिथिलांचल कोनो पैघ बात नहि छै। खान पीन मे कोनो दिक्कत नहि रहत जते खा सकै छिअ।
तऽ इएह तऽ छै जे लोकसभ की कहै छै, कखनो कहै छै। सुतनाइ रहनाइ खेनाइ रहनाइ छोड़ि देतै, लेकिन भोज नहि छोड़ि देतै। तऽ कहल जाइ छै मिथिला आ मिथिलाके भोज दुनू भाय भैयारी।
आदमी सभ किछु छोड़ि सकैए, मुदा भोज नहि छोड़ि सकैए, से केहनो। पैन आब, बिहार आबै, जे आबै।
हँ, सएह तऽ कहलहुँ जे बुझू तऽ हमरसभक भाग बढ़िआ चलि जाय। ओहि बादमे भेल, हमसभ भोज पहिले खा लेलहुँ।
हँ हँ
आइ तऽ एते एते लग्नो छलै ने, आइ मुड़न तुड़न सभ खूब छलै। हमरा सभके मुड़नेके भोज छलै तऽ फेर दू-तीन दिन बाद हमरा सभक। के भोज हेबे करत।
हँ हँ बहुत छै। बहुत छै। एकटा
यौ सुनलहुँ हे, अहाँ पोखरिमे खूब माछ मारै छी। कोन कोन माछ मारै छी? बनशी लऽ बतियाउ ने तनि।
अरे, कोन? रोहु माछ खाइत रहै छै आटा लऽ कऽ?
हँ, से तऽ छै। रोहु माछक स्वादे अलग होइत छै, मिथिलामे तऽ रोहुके खूब पसन्द कएल जाइ छै। माछक राजा कहल जाइ छै रोहु, भाकुर, कमलकाठ। बीघट एकरा सभके तऽ माछक राजा कहल जाइ छै, एकर जे स्वाद होइत छै ने! मतलब ओकर माँस से बढ़िया से।
ने, सभसँ बेसी नीक आ स्वादिष्ट रोहु माछ लगै छै।
सएह तऽ कहलहुँ ने, ओ मतलब बुझू तऽ मांसोमे खस्सीके मांस। के फेल कऽ दै छै, तेहन मांस रहै छै ओकर। तेँ ने पहिनेके आदमीसभ एतेक मजबूत छथिन।
कियाकि पहिले माछे सभ आदमी माछ मौस सभ बेसी खाइ छलखिन है
हँ, माछ मांस, दूध दही घी ई सभ खएलक बेसी ई आबै। आबक जे बच्चासभ छै ने, ईसभ मोमोज पनीर ईसभ खाइत खाइत। पूरा एकदम देखऽमे ओ कऽ दै छै, कते ओहिमे केमिकल मिला लै छै, तैयो लेकिन। एकटा चीज छै अपन मिथिलामे जे छै ने, एखनो तक मतलब कऽ। ई खाद्य पदार्थ सभ, जे सभ चीज बनेयल जाइ छै, ओ सभ। तैयो दूर छै, लेकिन कनि मनि तऽ प्रकोप पड़िये जाइ छै। किताब नऽ जेनरेशनके बच्चासभ जे छै से सभ।
ठीके बात कहै छी।
हँ
आओर सब कहियौ
आओर सभ तऽ बढ़िआँ अछि तहन अहाँ कहियौ आइ तऽ साँझमे पानि तानि भेल छलए तऽ केहन धान तान रोपा गेलै अहाँ सब दिश
सब को नहि धान न कादो कादो भऽ गेलै आ धान अग आइ पानि भऽ गेलै तऽ काल्हि धान रोपा जेतै
हँ सेहत अ छै मतलब अपनके लेकिन अपना सब दिश हमरो सब दिस तऽ हमरा सबके तऽ कादो तादो भेलै आब धान रोपायत अपना सब जे ने आब जनो के कमी भऽ गेल छै से दिक्कत छै कनि लेकिन की करतै लोक तो करबै छै पहिले तऽ लोक आधा किलो एक किलो चाउर दऽ कऽ करबै छल आब तऽ जोनो सभ पाँच पाँच सए रुपआ ले छै भरि दिनका तहन रोपे छै लेकिन
आ ओहो भरि दिन भरि दिन नहि काज करैत छै कनिये देर केलक आधे दिन केलक आधा देर बैसल कऽ
हँ जमीन जकर जकर छो सब कनि मोह माया रहे छै ताहि दुआरे लोक अपन की करत पाइयो दऽ कऽ अपन करैया केना कऽ केऽ खेती
हँ
अपना सब दिस ई छै न अपना सबदिस अपन सब के जे बाधक इलाका ने छहरक ओहि साइड बन सुुगर बन गदहा एक पड्ड प्रकोप छै मतलब बड्ड परेशान करैत छै से दिक्कत छै कनि
हँ इहो बात इहो बात इहो बात ठीक कहलियै
हूँ तहि दुआरे मतलब लोक मजबूरिे मे करै छै लेकिन की करतै मोह माया छै जमीन से जुड़ल आदमी सब सब रहे छै ताहि दुआरे लोकके मोह माया रहै छै तऽ मजबुरी
अरे पाइ ओ नहि अपन अपने कहलाइ छै ने
हँ से तऽ छै अपन लोकके रहै छै तऽ मुह माया रहिते छै आओर सब कहियौ तहन राहिर ताहिर भेल छलए कि नहि गाममे एहिबेर रहैर ताहिर सब भेलेल छले कि नहि
हँ अच्छा कहलहु यौ सुनलहु आमो तोरलहु आइ
हँ गेल छलहुँ कह की पूछू पोखे कलम सबमे तऽ पान लागल छलै एक एक डाँढ़ डाँढ़ भेल लेकिन तैयो आम छलैय नहि तोरतियै तऽ ओ सड़ि जेतै ताहि दुआरे आइ अनलहुँ चालीस पैंतालिस किलो आम कलकतिया तोड़ के कलकतिया के तऽ बुझ छियै जहन मालदह मालदह माल सुनू ने
तऽ मालदह गाछ के अ तऽ मालदह गाछ छले ने
हँ तऽ मालदह के तऽ आब टाइम चलि गेलै ने तऽ आब कलकतिये देखियौ मालदह राजा छै आमे लेकिन राजा के जे मंत्री हय छै ने ओ कलकतिये छै
हँ हँ
तऽ लास्ट मे ने कलकतिया
सबसॅं ज्यादा सबसॅं ज्यादा हॅं आम के सीजन गेला बाद सबसे ज्यादा कार्य कलकतिये के रहे छै